हलो।
हुं हेलो कहियौ।
हँ की हाल चाल कहियौ।
बढ़िआ, कत से छी अहां। हुं सब गोटा ठीक छी कत छी अहाँ
हम बिहार सं छी मधुबनी जिला
अच्छा मधबनी जिलामे कत स
पंडौल चौरी
अच्छा चौरी सँ छी अहाँ
हँ चौरी गाम चिन्हैत हेबै न
हुं सागरजी के बाद नै
की कहलियै हेलो
हेलो
हँ कहियौ ककर नाम लेलियै
हँ बरी
हँ, सागर जी के चिन्हैत छियै
हु हं
हुनकर तऽ गाम सोहराइ छन्हि ने
सोहराइ छन्हि, हुनकर सासुर छन्हि ने चौरी
हँ, चौरी सासुर छन्हि ओर कहियौ
बत त बढ़िया छी हमहुं दरभंगा जिला सं छी दरभंगा जिला बेगु बेनीपुुर सं छी हँ घर मे हम रहै छी आर मम्मी रहैया पापा रहैया हमर एगो छोट भैयारी अछि एगो हमर बड़की दीदी छलै हुनकर शादी भा गेल अछि
अच्छा आओर खाना पीना बनि गेलै
हं बनलै खाना पीना आब अखन एलहुँ हन ऑफिससं जाएब आब अहाँके हुं होटलेमे खाइ छी
अच्छा मम्मी एत रहै छथि दरभंगा मे
नै नै हम दरभंगामे नै रहै छी हम त हम त एखन गुजरातमे छी
अच्छा गुजरातमे रहै छी ओ आओर कहियौ सभगोटा ठीक छथि परिवारमे अच्छा की काम करै छियै
महाक क्वाली
अच्छा काज करैत ओतै आओर कहियौ
ओर सब बढ़िया छै
हँ और सब ठीक छै हमरो खाना पीना बनि गेलैए भेलेैया नै एखन हमहुँ सभ गाँव मे रहै छियै लेकिन लेट की होइची छै नओ साढ़े नओ दस यँहाते होये छै
अच्छा हम अहाँके त काम करै छी क्वालिटी सुपरवाइजर पर हमर पोस्ट अछि
आ
हमहूँ एत काज करै छी क्वालिटी सुपरवाइजर हमर पोस्ट अछि
अच्छा
हू
हँ बहुत नीक लागल सुन कऽ ओर कहियौ जे काम केना तऽ जरूरी छैहे
हम्म बिलकुल।
क-काम नहि करबिही तऽ केना की हेतै?
काजे नैय चल
सही बात छै। और कहियौ?
और सब बढ़ियां छै। अपन कहियौ?
ठीक ठाक छै, गांव के वातावरण अखन ठीक छै, ठंडा मौसम छै। बहुत गर्मी रहै छै लेकिन।
अच्छा, पईन होई याऽ?
हँ, पईनो भऽ जाइ छै कखनो काल क। लेकिन आइ ठंडा, अखन ठंडा ठंडा मौस म छलै, दिन मे बहुत गर्मी छलैया, बहुत जादा।
हं।
गुम कऽ देने छलैय याऽ लेकिन अखन कनि ठंडा ठंडा हवा बैह रहल छै, मौसम अक् अखन बहुत बढ़िया छैय, नीक मौसम छैय। हँ, हमर शादी भऽ गेल यैऽ, दूगो बौआ छैथि, लड़का छैथि। एगो एगारह साल के, एगो आठ साल के, पढ़ै छै दुनू। आ हसबेंड जी होमे वर्क काम करै छथिन घरे पर।
बड़े पर काज करै छैत, की काज करै छैत घर पर?
ओ घर पर करै छथिन, ऑनलाइन के काम सब नहि होइया साइबर कैफे वला?
कून बला? हँ, साइबर कैफे हमरो पता, हम्म। अता, चलू बढ़िआं-चलू बढ़ियां छै तहन।
नैय हम दिल्ली में रहै छलियै हमहुँ सब, लेकिन फेर हुनका मतलब ओ तऽ अपन करै छलखिन ऑफिस मे काम करै छलखिन, लेकिन हुनका पसन्द नहि एलनि। ह कनी दिन गेलखिन, तकर बाद कहलखिन हम गामे मे करब, तऽ गामो में ठीक ठाक भऽ जाइ
हम्म, से तऽ गाँवमे ठीकठाक हेबे करै छै मतलब बाहर मे की छै, अपन किछ दिन कमा लियऽ, बिजनेस तऽ अपन करैेये के प रहै छै।
हँ-हँ।
हम्म, हमहुँ तऽ यैह सोचने छीयै अपन किछु बिजनेस, एहेन नहि छीयै हम एहिस पहिले हम सिर्फ चारि महीना हमरा एला भेल नहि तऽ
हू-हूँ।
हम डायरेक्ट क्वालिटी सुपरवाईजर के पोस्ट पर एलौं हँ, लेकिन एहिस पहिले हम दू साल गांवै में काज करै छलौं।
हू-हूँ।
ह मेडिकलके हमरा बढ़िआँ नॉलेज अछि, हम कम्पाउंडरो रहल छी। प-उम् कम्पाउंडरो रहल, कम्पाउंडर छीयै हम सेहो आब मेडिकल मऽ। सेबम काज केने छी तऽ हमरा ओकर बढ़िआँ नॉलेज छै, और न तोऽ हमर टीचिंग जे छै परहाइ
हँ-हँ।
से ओ हमर नीट से भेल अछि। हम नीट प न-नीट के तैयारी करै छलौं, लेकिन होइ छै न मजबूरी के कार कऽमैऽ पड़ै छै। ह्म्म, त यैह दुआरे।
छै न बहुत। आ देखऽ पड़ै छै इंसान के, की करतै? सबसे पहिले तऽ फैमिली छै।
ह्म्म वएह दुआरे हम कमाइ के रास्ता चुनलहुं हन।
कोनो बात नै, की करबै। किस्मत मे अगर हेतै तऽ मिले जात।
गाँव में की छै ह्म्म गाँव में की छै त तऽ बढ़ियां पैसा नै हमरा भेटै छलए। त एहि दुआरे हम
अच्छा। हमरो हसबैंड जी के काम छन मतलब करै छथिन काम लेकिन ई उतार चढ़ाव त जिंदगी मे लागले रहैत छै।
हँ से तऽ ओ त लगले रहत।
हँ कम बेसी काम होयते रहे छै। मतलब ई सीजन में ई जादा काम छै ई काम छै। सेवन केे बहुत ज्यादा खुलो गेलै य।
हँ हं से त खुल गलइ। कैमरा सब रखै छैत।
हँ हँ सबचीज राखै छथिन। लैप लैपटॉपो छन।
ह्म्म चलू ई त एगो बढ़िया छै न बन किया कि कैमरा रहला स न के शादी विवाह या तऽ मुंडन एहि सब म आबैत रहै छै न।
हँ
त भारा मार सकैत छै
हँ प्रोजेक्टर रखनी छथिन। अ अपन प्रोजेक्टर ये हमरा और प्रिंटर सब छन। फिर सँ लैपटॉप, लेमिनेशन मशीन होइए, ई सब सबकिछु रखने छथिन। करे ले।
आओर कहियौ।
बढ़िआँ छै। तऽ मिथिला हाट गेल छी अहाँ घुमय लेल?
हां बिलकुल। मिथिला हाट त हम दू दू गेल छीए। अपना घर अपना मिथिला के सबसँ प्रसिद्ध जगह छै मिथिला हाट।
ह ह
बहुत नीक जगह छै। जगहो बहुत नीक छै। बहुत नीक। ओतऽ सबसँ ओ जे अथी सब बुनि बुन के जे बेची जो वो ओ सब तऽ आओर अच्छा लागैत रहै छै देखऽ में बहुत अच्छा जगह छै। गेल छी। दू बेरी गेल छी।
अच्छा। से तऽ हमहुँ गेल छी। हम तऽ कतेक बेर नै गेल छी।
नै नै हम दूए बेर गेल छी। झूठ नहि बाजब। आ हमर अन्रा ठारी हमर मतलब एगो बहन छथिन। शादी भेल छल हुनकर।
हँ।
अन्रा ठारी छथिन। तऽ ओतय से तऽ आओर नजदीक छै न।
हँ हँ।
लेकिन अपना घरसँ टाइम मिलतै तखनी न। तऽ गेल छलियै तऽ ओतौ से गेल छलियै। तऽ दू बेर गेल छी। झूठ ने बाज़ब। आओर उगना महाद गेल छी?
उगना महादेव गेल छीय हम।
हँ उगना महादेव बहुत प्रसिद्ध छथिन।
उगनो महादेव गेल छी।
कपिलेश्वर?
हँ कपिलेश्वर गेल छीय न। कपिलेश्वरो हम गेल छीए। केला पचास का डेढ़ किलो। ई सब केना छोड़ि सकै छी, कपिलेश्वर सब केना छोड़ि सकै छी?
अपन मिथिला के चीज तऽ आ तय मे एते-एते नीक अपना मिथिला में बहुत नीक-नीक मंदिर छै।
आ हँ
बहुत प्रसिद्ध मंदिर सब छै। एगो हम जनवारि मे दुर्गा पूजा देखने छियै।
आगां छ्छा जानै छियै ने छ्छा।
छछो जानै छियै, गन्हवाएड़ जानय छियै?
हँ तऽ हम कपिलेश्वर छच्छे से गेल छलियै कियाकि छ्च्छा मे हमर दीदी रहै छथिन। हँ।
हँ आ गन्हवाएर जानै छियै?
हँ गन्हवारि गन्हवारि जानै छी इएह सब बाजैत रहै छथिन ने सागर बाजैत रहै छै
हँ हमर गाँंव छै गन्हवाएर।
अच्छा
बुझलियै, ओ हमरा अथी लग थिन, आ ओ अथिये ननदोइसे लगतैथ सागरजी।
अच्छा
गनवारि हमर गाँंव छै, आ ओतय दुर्गा पूजा जे होइ छै ने से बहुत प्रसिद्ध छै।
अच्छा
गाँंव के दुर्गा पूजा सही मे बहुत प्रसिद्ध छै।
हँ सेतऽ होईबे कऽरै छै। आ हमर सबके गाँव में तऽ सब पूजा होइ छै, एहन कोनो पूजे नहि छै जे जे हमरा गाँव से छुटल छै।
हमरो सबके गाँंव में होइ छै सब पूजा काली पूजा दुर्गा हॅं गणेश पूजा नहि होइ छै जे नहि हो
हमरा सब गांव मे हमरा सबके गांव मे गणेशो पूजा होइ छै।
आ हम जतय एखन रहैत छीय चौरी मे जे कतौ नहि होइत छै से एहि गाँंव मे होइ छै, कहबै की सूर्य पूजा होइ छै। सूर्य जी के मंदिर बऽनै छै। छनि हुनकर मूर्ति बनै छनि बहुत नीक सूर्य भगवान के मूर्ति बनै छनि सभ भगवान बनै छथिन बहुत नीक सूर्य पूजा होइ छै। एतऽ जे कतहुॅं कोनो गाँव में हम नहि देखलहुँं। पहिल बेर सुनि रहल छियै नेॅं ताहि दुआरे कहलहुँ एता सूर्य जी के पूजा होइ छनि हुनकर सूर्य भगवान के मंदिर बनऽ छै बऽनय छै। छै। बहुत तरहके प्रोग्रामो होइ छै।
हँ
होइ छै, आ बहुत बढ़ियाॅं बऽनै छै। ओहो हम अहि गाँवमे देखलियै हम कतहुॅं नहि देखने छलहुँ हम झूठ बड़ाई नहि करब। आ लागैये हमरा जे कोॅंनो गाँवमें ई नहि होइ छै।
नहि नहि ओ तऽ ठीकेमे कोनो गाॅंव में नहि, हम तऽ हमहूँ पहिलुक बेर सुनबे सुइने रहल छी। सूर्य पूजा के सूर्य पूजा मे पहिल पहिलुक बेरे सुनि रहल छी।
हँ राणा माइके छठि होइ छै। छठि पाबनिमे एतय बनि हँ सूर्य पूजा होइ छै एतऽ मन्दिर बनैत छै फेर हुनकर मूर्ति सभ बऽनल जाइ छन्हि। बहुत बढ़िआँ होइत छै। जे हम एहि गाँवमे देख देखलहु हं बहुत नीक लागल, आऔर लक्ष्मीओ पूजा में होइ छै। लक्ष्मीओ पूजा होइ छै एहिठाम तऽ देखै छियै लक्ष्मियो जी के मूर्ति आ बहुत बढ़िआं एतय बनैत छै, काली पूजा जेना होइया ने सभ जगह सब जगह काली पूजा होइत छै एहिठाम लक्ष्मी पूजा होइत छै लक्ष्मीजीसभ बनैत छथिन। किछ अलग हम देखलियै एहि गाँव मे हमरा अच्छा लागल बहुत जादा मिथिला के अपन मिथिला मे तऽ सब जगह अलग अलग होइते छै। लेकिन ई किछु ज्यदे हमरा अलग लागल।
ह
अहूँ सबके जानकारी नई हयत सूर्य पूजा के ताहि दुआरे दऽ देलहुँ। हेलो!
हेलो!
हँ अहूँके जानकारी नहि हयत सूर्य पूजा के ताहि दुआरे हम दऽ देलहुँ।
त ई तऽ पहिलुक बेर सुनबे केलहु आब हमरो पता लागि गेल क सूर्यो पूजा होइ छै।
हां ते जानकारी जरूरी रहै छै ने।
ह जेना काली पूजा त बात छै काली पूजा तऽ हमरोसभ हु छै लेकिन ल ई पूजा त सब आदमी घर घर करे छै।
हँ ओ घर मे करै छियै ने से अलग रहैत छै आ एहिठाम मन्दिर बनैत छै। आ मन्दिर मे बहुत तरह के मूर्ति काली जी सरस्वती जी दुर्गा जी बहुत तरह के मूर्ति बनै छै।
आ तहन पूजा होइ छ हुनकर बहुत धूधाम से जेना दुर्गापुजा सब होइया धूध धाम से। तेनाहिते होइत छै एहि गाँवमे ई दूटा चीज हम देखलियै हमरा बहुत नीक लागल।
अ
आओर सब कहियौ।
बढ़िआं छै अहाँ सबके भोजन तऽ अखन लेट सेट हेतै।
नहि नहि लेटे होइत छै, बनि जाइत छै सेबेरे बनि गेलैया। लेकिन नौ, साढ़े नौ, दस। ई होइते छै भोजन आ ई करैत करैत एगारह बाजि जाइत छै सुतब मे। ई नहि छै जे गाँं छै तऽ सबवेरे सुति रहबे नहि सुते छियै सबेरे।
आब खाना खेब।
हँ सुता।
ओके बाद जायब कनि फोन देखब। ह नहि से तऽते थाकल वाला हमरा सब काज य ऑफिस वाला काज य।
हूँ ऑफिस वर्क।
ह
हू आओर कहियो आओर सब ठीक।
आओर सब बढ़िया छै।
अच्छा अपन मिथिला के आदमी से बात क के समझे नहि आबे छै जे हम जान पहचान नहि छै।
ह भ जाइ छै ह
लागे नहि रहल छै एनाहिते हमसभ बात जे करै छीयै तऽ लागे नहि छै। जे कक किनको जानै छियै कि नहि जानै छियनि। ह लागैत रहै छै जे जानैत छियै बहुत दिनसँ। छै अपन मिथिला के पारिवारिक भेले पारिवारिक वातावरण भेले।